की की हाल चाल यऽ
ठीक यऽ अइयौ ठीक यऽ
की सब भए रहल छै।
अ गर्मी बहुत य।
आ
आर सब?
सब बढ़िया य गरम से परेशान अछि। हमू इ होलिए से इ गर्मी जे छै छै, से लगभग ई चलि रहल छै, आ ह्म्म होली मे जे गाम गेलहुं रहे ओ आनन्द आहा। एखन तऽ बाहर छी हम। लेकिन होलीवला आनन्द तकर जोरे नहि आह। आ होली मेन होली आ एकटा जन्माष्टमी होइया हमरा गाममे तऽ ओहिमे हम कतहु रहै छी। तऽ हम जरूर पहुँचै जाये छी होलीमे आ जन्माष्टमीमे। होली मे जे छै, से हँ हमरा गाम में तीन दिना होली होय य बुझलिये। शहर में ते एके दिन मे सब किछ भय निश्चिन्त भए जाइ छै लोक, आ शहर के होली मतलब की एकटा फुका किनलक ओहिमे पानि भरलक आ जे र रागिर सब अपन जाइत रहल स रोड बाँटत ओकरा कपड़ पर कान पर मारलक बुझलहुँ, लेकिन गाममे तऽ से नहि होइ छै। गाम में तऽ बड़ा एकदम छै से धीपाएके होली खेलल जाइ छै, दूरखेल खेलल जाइ छै। तकर बाद जे छै से मकुण्डी होली से होइ छै। बुझलौ?
तऽ बड़ब मजा आबै है
हां-हां-हां आनन्द आबैत छै पूरा फर्स्ट दिन जे छै से जेना वृन्दावनके होली होइ छै रजके होली तहिना एहिठाम धूुरासँ नवका नवका माइट मे धूुरासँ सभ लौथ पोत रहल। बड़का बड़का भी आई पी सब जे छै से तकरा सब के देखबे भरि के मुंह कान में गोबर माइट लागल तीन से चारि घंटा तक जे छै से ठामठ ठाम गाममे प्रतिष्ठित लोक सबके एहिठाम देखबे दु्वार पर जे छै से ओ अहाँके बनल दूदभंगा एकदम ओ मलाइ सब मारिक एकदम लाजवाब दू-दू गिलास के सब देलक आ एकदम भाग के नशा में सब एकदम गोबर माइट में लेपित रहल। आ संगे संग खाली ई नहि छै जे गोबरे माइट टा सङ्गे लोक खेलै छै से नहि तकर बाद एकटा हमर सभके गाम मे की होइ छै ने तऽ होलैया के गठन होइ छै होलैया में दसटा कीर्तनिया भजनिया सब रहै छै जे कि धुरखेल दिना अलग होय छै, धुरखेल दिनका गीत सब नाद सब अलग होइ छै आ खेल भेला के बाद चारि बेर गाँव के भ्रमण केला के बाद नगर चारि बेर घुमै छै नगर कीर्तन चारि बेर लगभग नओ साढ़े नओ बजे से शुरू भए जाइ छै, एक बजे तक जे छै से घुमै छै सब। बुझलहुँ आ जखन नगर कीर्तन समाप्त भेल, तऽ ग्राम देवता जे छै ग्राम देवी माँ विषहरि माँ बिषहरिक प्रांगण मे जा कऽ आ ओ कीर्तन के अन्तिम स्वरूप देल जाइत छै। बुझलियै तकर बाद जे छै से ओकरा कीर्तन खतम भेल आ बगले मे मंदिर के बगल में एक सए मीटर बाद धार छै आ ओ सुन्दर पानि रहै छै होली के समय मे धारमे,
हमर भैयारी जा, कार गेल यौ अहाँ के आगां देखा
आंइ हँ धार जे छै बुझलियै धारमे एकदम सुन्दर सनके जे छै से पानि रहत स्विमिंग पूल वाला मजा आ भरि गामक बच्चा सँ लए कऽ बुढ़बा तक नहबैत रहत। आ धारो मे लोक सभ किछ किछ जकरा भाँगक नशा सभ नहि उतरै छै से सभ की करत तऽ धारो मे बाॅल लए कऽ जे छै से फेकब शुरू करत। मतलब लोकके नहेए कऽ ऊपर जा भेल, चाहलक जे कपड़ा बद बदैल के घर जायब ता जे छै से चारि चौद बाउल ओकरा देह पर फेेक देलक लए। आब कोना जेताह घर फेर ओहि बहाना, बाउल के धोयके लेल हुनका धार मे धसय पड़ै छनि।
हूं
मुदा ई रीति रिवाज चलल एलै हेँ, लेकिन आइके समय मे त तऽ बहुत जगह माइरो पीट भए जाय छै आन गांव आन गांव के लोक सब किछुवो घेर लेलक धूरा दए देलक। तऽ गारि बात सभ सेहो भए जाइ छै लेकिन तैयो लोक अपन जे छै से चलल लए के कोनो बात नहि छै बुरा ना माने होली छियै, इएह गप लए कऽ अपन लोक चलै ये। तमसाबै खिझियाबै तऽ छै लेकिन बुझै छै होली छियै हम ककर की कए सकब। आ दोसर दोसर दिन जे छै दोसर दिन होली के दोसर दिन ओ होइ छै रङ्गक होली। बुझलहुँ रंगक होली मे आब हमरा गाम मे कनि सब लोक सब रङ्ग जे छै से रिएक्शन करै खातिर अबीर सँ खेललक सभ। अबीर नीक होइ छै, अबीर सँ होली खेललक। एकदम सब लाल पीयर हरीयर रंग के अबीर दसटा रंग के रहै छै एकदम पूरा आ ओहियो में अलग कीर्तन के गठन कयल जाय छै, कीर्तनिया सब। गाम के जतेक कीर्तनिया छै हँ दिन के जे छै ओ कीर्तन शुरू हेत वैह बिषहरि मन्दिर सँ। आ मन्दिरसँ शुरू भए कऽ सभक दरवाजा पर जे छै से।
हूँ।
टोली पहुँचै छै कीर्तनक के आ सभके द्वारपर जे छै से। कीर्तन होइ छैय। ककरो एहिठाम जे छै से केओ ठण्ढा पिएलक किओ। सिंघाड़ा बनेलक तऽ किओ गुलाब जामुन राखलक। केओ मालपुआ बनेलक किओ जिलेबी मतलब अगरम बगरम जकरा। जे हिसाब स रहै छै ओहि हिसाब स अपन सब सबके। व्यवस्था त रहय छै किर्तनिया सब के बहुत लोग जे छै से ओहियो लोभे दौड़ल। कि चलह कम स कम जे छै से नश्ता पानीके जोगाड़। आ पैसा टाका भी सभके सभ दै छै ओहिओ मे किर्तनियो सभके। बहुत लोक सब छै दानी दाता सब होली में तऽ बाहरो बाहर के लोक सब ढेरक ढेर आबे छैय। तऽ से सब बाँटलक बुझलहु त ई चीज हमरा होली मे देख। देखै लेल नीक भेटल आ हमरसभके घर जे छै से मन्दिरसँ कनी अय टोल मे जे पड़ै छै त किर। सबके आबैत आबैत बुझियौ जे होली के अगला दिन के साँझ। भए जाइ छै यानि की भरि गाँम घुमैय मे गाम कनि पैघ छै आबादी। तऽ दू दिन लाइग जाय छय कीर्तन के होय में कियकि सबहक दुआारे दुआरे घूमब। कीर्तन करब आ‌ ओकरो एकटा टाइम टेबुल छै कि अहाँ दस एगारह बजे। दिन के बादे ओ कीर्तन स्। स्टार्ट होइ छै आ एगारह बजे राइत क खतम होइ छै आ भिनसर क। ककरो ओहिठा त अहाँ कीर्तन करत लऽ त नहिए देबय सब किछ के एकटा स। समय सीमा निर्धारित रहय छै चाहे पर्व रहै त्यौहार रहै। किछो रहए भिनसरााके तऽ लोक आओर घने टाम जागय छय अप्पन मिथिलामे। ओठगन करय के जखन समय रहै छै त। आब ई राइत क आब होली के कीर्तनिया जे पहुँच। भिनसरा के चारि बजे तऽ लोक क बर्दाश्त रहेते नहि तऽ ओहि दुआरे ओ समय सीमा के। निर्धारित कएल गेलै हेँ। कि एगारह बजे भोर दिनसँ लए कऽ एगारह बजे राति तक ही कीर्तनक प्रक्रिया चलतय। आ लेकिन ककरो दुआर छुटबाक नहि चाही हँ ककरो घर म अगर। कुनो अशुभ भेलै हेँ कूनो घटना भेलै हेँ तऽ खैर हुनका एहिठाम नहि जेतय। कोनो छूतका तुतका छय त ओहिठाम नय जेतय ओ अलग चीज भए जाइ छय। लेकिन बाँकी जेकरा जकरा घर दुआार। पर छै से अप्पन अप्पन द्वार पर सब व्यवस्था कए के राखय या आब तऽ ओना लोक सब जे। छय अपन दरो सब जे छय से बहुत लोक ह छै। टा लेलक हे आब तऽ अपन सभ जे छय से शहरी। स्टाइल मे फ्लैट बनेलक लेकिन। तैयो जे आदमीके शौक मनोरथ रहै छय त ओ ओहिओ फ्लैट। के ऊपरमे छत पर अपन व्यवस्था केलक सीढ़ी सबसँ कीर्तनिया सब चढ़ल ऊपर। बुझलहुँ तऽ छ हँ पैसा सब सबकेछु। कीर्तनियाके मतलब जे छै से ओहेन-ओहेन ठामपर। हँ जे जहाँ कीर्तन कीर्तन मंडली जे छय से। एककरा सबके भेटैत छै सौ पचास के दर से ढोलकिया सबके पचास टाका भेट। हेतै तऽ बजबैयासभकेँ जे छै से भेटतै अहाँकेँ सौ टाका गबैयासभकेँ भेटतै दू सौ।
ओहो मे अथी पोस्ट बनल ये की।
बुझलियै जेकरा जे जेहेन कलाकार छैय तकरा तेहेन जे जेहेन मेहनत करय छैय तकरा तेहेन भेटय छैय। लेकिन हँ ओहि चक कैल्ह में थपड़िओ पाड़यवला सभके जे छैय से किछु ने किछु रोजी रोटी भइए जाइ छैय।
हँ गाम छियै तऽ लोक तऽ इहो बुझै छै फल्लाँके बेटाके दै छियै। फल्लाँ आदमी के दै छैय। ओतऽ तऽ ई नहि छैय नौकरी जकाँ कि अहाँ जतबा पाइ कमेेलियै ओतबे अहाँके मिलत।
जरूर ई बात तऽ ई बात तऽ छैय एखनो ई सब चीज गामे में देख तैइ लऽ भेटैय छैय बुझलिये आ हमरा सब के तऽ वएह कहलहुँ जे अगिला दिन भए जाइ छैय अगला दिनका जे छैय से राति भए जाय छैय लगभग नौ दस बजि जाइ छैय। साँझे से हमसभ दुआर पर तिरपाल बिछा कऽ राखने रहलहुँ आ- ततेक कीर्तनियों सभ खाएत पी लैय छैय उम्हरे से की आब राइत के दस बजे की अहाँ नाश्ता ओकरा हुनका सभ कें करेबै। बस अहाँ थारी मे अबीर राखु एकटा थारी में जे छैय से पान सु पारी दिओ आ पैसा टाका जे हुनका देबनि खुल्ला
लेकिन एकटा बात ईहो यऽ एकटा बात इहो यऽ परेशान भए जाइ हएत गबैया सब। कनिओ टा के तऽ एकोटा गीत गाबई हेतई ने यौ।
दू टा तीन टा गीत जे छैय से अइयो ठाम देखियौ भेलै कि तऽ कतौउ कतौउ जे प्रतिष्ठित लोक छैय जे कीर्तन गामसँ जुड़ल छैय समाजसेवी छैय तऽ हुनका द्वारपर कनि बेसी व्यवस्था छैय पैसा टाका छैय तऽ ओहिठाम कबैयो सभके दूटा तीन टा गीत बेसी कए कऽ गाबऽ पड़ै छैय। बुझलियै तऽ ओहिठाम आमदनिओ ओहिठमा जेबिओ भरैय छैय। आमदनियों ओतय होइ छैय तऽ ओहिठाम कीर्तन कनि मचैय छैय। आधा आधा घंटा तक घीज देलक ओहिले किछु लोक कें समाज में तकलीफो होइ छैय जे फल्लाँ आदमी जे छैय से नहि छैय निरीह लोक छैय तऽ ओहिठाम एक्के टा सदा आनन्दा रहय, एही दुआरे मोहन खेले होरी हो कए कऽ निकलि गेलहुँ।
नई तऽ ठीक ई तऽ बात सही यऽ समाज में सब बराबर होना चाही जरूरी नहि छैय कि अहाँ पैसा दए देबै तऽ हम एक लाख टाका दए देबै तऽ अहाँ भरि राति हमरे एहिठाम कए देबै।
नै न इएह चीज छैय तऽ लोभ जे छैय से इंसान कें सभ हँ सभ लोभपर दुनिआँ टिकल छैय बुझलियै। आ ओ सभ किछ में आइ काल अहाँ कइर लोभ नजैर एत कत्तौ अहाँ जे छैय से ब्लॉके में जइयौ किछु कोनो काज करबै लऽ तऽ जातीय आवासीय बनबै लऽ अहाँ जा रहल छियै तऽ ओहिमे दस दिनके समय लिखल रहै छैय ऑफिसियल। बुझलिए कार्यालय के अवधि जे छैय से दस कार्य दिवस लिखल रहय छैय। टेन वर्किंग डेज लेकिन ओहिठाम जहँ कनिटा द्रव्य मूल्यक देखा दियौ हुनका तऽ जे ओहि दिन अहाँके सेम डे में अहाँके काज भऽ के चैल ऐब।
हाँ ई तऽ हर जगह करप्शन देखियौ भ्रष्टाचार। जेना छैय आम खूब
केओ सरकार आ की किओ नहि हटा सकैए ओ पूरा समाज घर सही करय कऽ करय करप्शन होइ छैय।
मन्दिरो मिलत कि अहाँ दियौ पाँच साल अहाँ।
देवघर चलि जाउ अहाँ देवघर सन जगह पर चलि जाउ सौ दू सौ टका टका दियौ पण्डाजीके भोला बाबा पर जाकऽ अहाँके ठाढ़े खसा देत। सब के साइड कय देत अहाँके यौ हटि जाउ हटि जाउ हटि जाउ बी डी ओ साहेब आबै छै। सौ ए टका मे अहाँ बी डी ओ बनि गेलहुँ।
कनिये ओहिठाम। ठीक ठीके है अंश बाबू तब अहाँके फेर हम फोन करब करैत रहब।
जरूर जरूर करब बात करनाइ चाही करना चाही बहुत जरूरी छै, ईसब चीज के खास क केऽ जे एखन बातचीत कर करलहुँ अपना सब
खाली हमरो हेतै अहूँके हेत त किछु ने किछु निदान निकलतै।
जरूर जरूर, समैयो हमरा हिसाब से लगैए जे समाप्ते होइवला ये। तऽ जल्दी अपना सब एकरा समाप्त करी। तऽ वैह हम मतलब होली के चर्चा ई चलैत रहै तऽ होली मे लेकिन आनंद बड़ आबैए सब दोस्त सब आबैये गांव, बाहर बाहर से सब मिलैये ओकरा मुंह में ओ अबीर लगेलक। ओकरा मुँह मे, ओ ओकरा धूरा मे बजारलक, बुझलियै, तऽ इ सब चीज। के आनन्द जे छैय से फोटोसब जे देखबै तऽ चिन्हबै ने एहन एहन छैय। ककरो कपार पर देखबै बनतुलसी लटकल छैय।
ठीके हेइ ठीके ठीके हेइ यौ अहाँ फेर हम गप करब।
ठीक सएह बात छैय कत कतहु व्यस्ततामे छियै की।
हाँ नै व्यस्ता मे एक आदमी आबि गेल खड़ा यऽ लग।
अच्छा लगमे खड़ा यय तऽ बस दस बीस सेकेण्डमे तऽ जे छैय से ऑटोमेटिक डिस्कने्ट भए जेतै।
ऑटोमैटिक नहि ना करना है यौ।